हँ यौ अहि फोन करबै की हमरो क हमरो कखनो हमरो कखनो दियौ ने फोन करऽके
उ हू हू देखियौ हिमंशु जी हेलो देखियौ हिमंशु जी अहाँ कखनो फोन करै नहि छियै तऽ हमही सोचलहुँं हमही कऽ दै छी की हाल ह हिमांशुजी
बढ़िया यै अहाँ अपन
से कथि कहु हिमांशु जी हमर पता ह कथी भेलै अथी एकटा अहाँके हमर बेटी के दोस्त छलखिन हे बुझलियै हँ
छलौं गाँव
हू
तऽ छलै गाँवमे भोज
पहिले गप्प सुनू हमर आब हम पहिले हमर सुनू हमर बेटी के छलै अहाँके आकृति बुझलियै तऽ आकृ हँ आकृति जी जे छलखिन हेँ हुनकर मम्मी जे छै से नहि रहली
ओहो अफसोसके
आ ओ हुनकर मम्मी हमर परम मित्र
हँ हँ
तऽ उहे चीज हमरा बड़ दुःख होइयै
हँ ओ आ हम गेल छलहुँ काल्हि गाँव
महफिल बैठाउ ने
सुनू ने गेल छलहुँ काल्हि गाँव गाँंवमे छलै भोज
हू
गेलहुँ तऽ सोचलियै आम हेत
हँ
सोचलियै आम हैत
हँ
लेकिन आम छलै हे ने
यौ हिमांशु जी हमर बारह बीघा के एतऽ जमीन आ हमर प्लॉट अहुँ देखने छी देखने छी ने
हँ हम देख रहल छियै बेचवा देब
नहि देखियौ बारह बीघा मे पूरा मे आमे आमे भरले छै बुझलियै
तऽ हमरो हमरो तऽ एक कठ्ठामे छै सब आम छै
नहि तऽ अहाँ देखियौ अहाँ एक कठ्ठा मे है हमर बारह बीघा मे हइ तऽ सोचियौ कते अन्तर छै
से तऽ अहाँ कतऽ हम कतऽ सेहो तऽ देखियौ अहाँ कतऽ हम कतऽ
नहि तऽ देखियौ नहि ओ बात नहि छै देखियौ अहूँके तऽ सोलह बीघा छलै अहाँके हम कहलहु
चलू ने पटना से घूमिक आबे
देखू हिमांशु जी हमर हमर फोर्च्युनर जे छले से खराब भऽ गेलै आब हमर बेटी आब हमर ओ पुरनका मॉडल फोन सुनने छलैए
हँ
आब हमर बेटी कहै छथिन कि नहि पप्पा के लेबऽ के त कोनो मतलब की लग्जरी गाड़ी लिअ तऽ हम कहलियै बेटा कोन लग्जरी लिअ तऽ ओ कोन सा तय आबै छै पुरसे हँ तऽ पोरसे लेबै
अहाँके पप्पा देखने य ओ गाड़ी जे अहाँ लेबै
ह ह आहाँ के पप्पा देखने अय हह तऽ हमरो नहि देखने अय हह की कहि रहल छी हिमांशु जी कहू ने
पढ़ाइ लिखाइ चलै छै कि नहि
हिमांशू जी
हँ
देखू अमे एकेटा गप अहाँके कहब
हँ
हमर बेटी के पढ़ाई लिखाई बेटी के पढ़ाई लिखाई दिया पुछलियै हँ ओकर तऽ चेलते आई पी एस न है इंडियन पब्लिक स्कुल हँ ओह मे पढ़ै छै
देखायत
देखियौ आब बाल बच्चा के नीक करऽ के छै तऽ पाइ के मायने नहि छै अहाँके
खाली पैसा खर्च कराबेय या
अहाँके अहाँके जे बेटी छलय अंसिका
हँ हँ
ओकर की हाल चाल समाचार अय
ठीक छै
आँ
बढ़ियां छै
अच्छा ओकरा ओकरा कोन क्लास में देलियै या
ओकरा देलियै हम अठमा मे
अच्छा कोन इसकुल मे
ओकरा देलीया अभीजनलमे
नहि रिजनल बोगस स्कुल है ओहिमें किया देलियै
हँ सोचे छियै आब चेंज करा दिये
आब हमरा हमरा सा एक बेर पूछ कहहु अहाँके ई ई बात नहि अहाँके क हम भास्कर जी से पूछै छियै कि नीक वला ह हमरास सब हमर रीजनल देखियौ रज देखियौ रीजनल जे छलै ने हमर मित्र के छय बुझलियै जे ओकर जे प्रिंसिपल छै रीजनल के
हँ
मनोज जी
हँ
ओ हमर मित्र भेलाह
ओ
तऽ ओ मनोज जी ओ मनोज से हमरा एनाहिते लड़ाई तड़ाइ चलै छलै
आ अभी देखलहु रेवंत के देखलहु कार चलाबैत एगो स्कॉपियो एनड
अच्छा नहि ओ तऽ ओ तऽ ओ तऽ ओ तऽ फुलचनीयां चाची वाला यै
हँ ओहिमे ओकर बेटी बैसल कहलियै की ओ की हाल चाल कतऽ जाइ छी तऽ कहै छले एगो बियाह छै बिए मे जाइ छी रिश्तेदारी मे ककरो बिआह यै
नहि नहि ओ जे छै ने
भिनसर में आबि
मेन जे गप छै मेन जे अपन गप छै
हँ
अपन पवित्र देखियौ एकटा हम अहाँके गप कहै छी बुझलियै कि नहि हिमांशुजी
हँ कहु ने यौ
हम अहाँके कहि रहल छी जे रेवंत के घरमे ककरो संस्कार छै आहिं कहु
भोज खाय लऽ जायत रहे छै एगो आदमी के आ लऽ के जायत सबके
लऽ के जैत सबके सोचियो कथी सन बताउ तऽ नहि नहि कोनो संस्कार नहि किछो
अहाँ अपन घर घर पलास्टर करा लेलियै
केओ अहाँक के अहाँ अहिं के ने बियाह में अहाँ देलियै ओकरा प्रसनल नोत पूरा खन्दाने उठिके आबि गेल छलै
बुझियौ रसगुल्लो खा गेल पचास साठ टा लागैयै दस दिनसँ दस दिनसँ हजमोले खाइ छलै
नहि आइयो रोशन जी आइ यौ हिमांशु जी कहि रहल छी ओकर जे छलै मेन परपस
हँ हँ कहल ह कि घर प्लास्टर करा लेलियै
नहि घर ओकर देखियौ हमर तऽ एकटा जे घर छलै अहाँ के बड़ी बाजार मे
हँ
ओ चारि तल्ला वला के गप कऽ रहल छी दू तल्ला तऽ इम्हर हे सूरि स्कुल लग
हँ
चारितले मे एखन छी शंकरे चौक पर हँ तीनटा मे भाड़ा लगेल
सोचि रहल छियै एगो चाँद पर न लऽ लिय फलाइट
हम तऽ तीनटा मे भाड़ा लगेने छी आ एकटा जे छै से हमर
हँ खालिऐ ओ बढ़िआं यऽ लगा लियौ
हँ आ ई जे अय की नाम अय ई हमरा तो ओतौ से ऑफर आयल छलेा की नहि ये अहाँके कुणाल एकटा
हँ हँ हँ हँ
कुणाल आ नीतेश झा जे छथिन तऽन जे नीतेश झा छलखिन हेँ से कहलखिन हमरा
हँ हँ हमरा फोन केने छलखिन कहै छलखिन हँ ओ भास्कर जी जे छथिन ने पंडितजी
हँ
तकरा कहलियै कि कनिक जमीन के देखियौ
नहि तऽ ओ ओ नीतिेश जी नीति नीतीश जी की चाहै छथिन नहि बुझलियै नितेश चाहे छथिन हमरा सस्ता मे नीक चीज भेट
तऽ सेे केना मिलतै
तऽ से केना हेतै से कहू नहि से सम्भव छै
नय
से तऽ अपवित्र अपवित्र गप छैई ई हँ
ई लगभग आठ बजे के करीब
हँ
दुन्नू आदमी आ आकाश के
हँ
सोचलियै कि अकाश के लाइन पर लऽ कऽ
हँ
कनि ओकरा कनिक जलाबू
हँ हँ हँ हँ
आ ओकरा कनि देबाक के छै बढ़िआं जेना
हँ ओ देबाक के छै ओहि लए नहि छियै मेन जे गप छै हेलो
हँ
हम कहि रहल छी
हँ
जे ओ फुलचनिया दाइ नहि छलखिन
हँ
हुनकर बेटा नहि हुनकर बेटा नहि रहला
है यौ अहाँ के तो बर्थ डे आबवला ये
हमर बर्थडे मे की हेते यौ बुढ़ारी मे घीदारी करब बुढ़ारी मे हम घीदारी करब
नहि नहि झूठ नहि बाजू देखियौ अहाँके दीदी हमरा कह लक याह की अहाँ बर्थडे आबे वाला ये हँ अगस्त मे
देखियौ बाबू
हँ हँ
देखियौ अहाँ आ यौ अहाँ यौ एकटा गप कहय के छलए अहाँ के जे बड़का बेटा अय से इम्हर भछी दिशा किया घुमैत रहे छियै हमर बेटी देखलकै हम हमर बेटी देखलकै
कि देखलक
ओकरा घूमैत अहाँके बे बेटा के बताउ हमर बेटी के कहाँ दुन गलत नजर से देखे छलैया
तऽ ओकरा सबके जा तक मारबे ने हाँ तब तक सुधर नहि ओ सभ
तऽ हमर बेटीक के गलत नजर से दे ओतऽ हम हिमांशु जी अहाँ नहि रहितियै ओकरा जगह अगर अहाँ ओकर बाप अहाँ नहि रहितियै तऽ हम तऽ कखन के अहाँ ओकर ठेकाना लगा देत ह लेकिन ओ हँ
त तऽ किछु नहि भ पाअत
आ मेन किछो या तऽ बेटा तऽआय अही
हँ
तऽ ताहि दुआरे तऽ ओकरा कनि समझा देबै कि तू भास्कर जी के बेटी के गलत नजर से किया देखै छलहि नहि तऽ देखू हिमांशु जी बात आगाँ बढ़ जायत फेर अन्हु अहाँ पूछबो न फेर दुनू के दिक तिक्कत छै हँ हँ हँ आ मानिकऽ चलू करत बाल बच्चा आ दुश दुश्मनी होयत अपना दुनू ग तऽ ई सब नहि ने ठीक लागै छै
हँ
अपना सब उन्ननीस स सैंतालिस से मित्र छी
हँ से तऽ पते नहि छै ककरो
तऽ अहाँके जे बड़का भ अहाँके जे बड़का ह
एक दिन एगो पट्टर सुठा छला हाइट के छोटकी बुझलियै
हँ
ओकरा फोन केलियै
हँ
कहेय छै हेलो
ह्म
कहाँ आप रहते हैं
हम्म हम्म हँ
तऽ हम कहलियए की तू बड़का हीरो छी रे हँ तऽ एगो वकील साहब छथिन हमर घर के बगल मे
हँ ओ की नाम--छै अथी ओ जे झिंनकर बौह हुनकर केनो कोनो इज्जत नहि
हँ हँ हँ हँ बेटो बेटी ओकर इज्जत नहि करैत
ओ बहुत फ्रॉड आदमी छथिनहाँ दोसर के साइकिल आर सबके पाइ ठैक ठैकने छथिन
हँ आ गेल छले वकील साहब लग तऽ हमर नाम कहलकै
हुँ
हँ
अहाँ अहाँ एखन कहाँ छियै
आ अख-अखन हम आयल छी कनी पढ़े ले
अच्छा पढ़े लऽ कि बच्चा के कोचिंग छोड़े लऽ
नहि नहि पढ़ै ला
अहाँ कोन पढ़ाई पढ़ै छियो आब
अच्छा हँ बच्चे के छोड़े लए
बुढ़ारी मे ओहे तऽ हमहुँ कहलहुँ कि चढ़ा तढ़ा लै छी मालिक ए अहाँके छलै अहाँके भांग के आदत छलाह यौ यौना एना नहिय करू यौ हँ
चलू ने एहिइ गाम चलै छी भोज छै मौस भातके
हमरा देखियौ हमरा केओ नेवते नहि देलक ह तऽ हमरा केओ जखन नेवता हमरा नहि तऽ हमरा बीजोओ देत तऽ हम चलय लए तैयार भऽ जायब लेकिन हमरा नेवता नहि दे नहि नहि हमरा जेकर अहाँके घरमे अइ जे अहाँके कहलासँ हम चलि लेब
आंय
अहाँके घर मे अछि जे हम अहाँके कहलासऽ चलब
नै से तऽ छै हँ हँ लेकिन हमरा तऽ एल ए
ओएह गपने देखी तऽ बाहरमे अथी के छै हँ
हँ कहलहुँ हे आबै छी हमहुँ अहीं के घर